हेलो जय मिथिला की हाल चाल छै।
ह ठीक छै।
- - आओर की सब भए रहल छै।
बस किछु नहि एखन तऽ ऑफिस मे एलहु हन पाइन भेलै खूब। रस्तामे फसल छलो हे पहिनेमे।
हँ बारिश सब जगह भए छै ने।
हँ लगभग पाइन हर जगह। बरेस रहल छै।
अच्छा।
ह ननी आओर एकरा जे छै। ह अहाँ तऽ एते घर तक गेल ने हयब।
नहि जेबै त रेह जाओ।
अहाँ त बीस पच्चीस किलोमीटर हैत घर से सेह न।
हूँ हूँ।
पन्द्रह बीस किलोमीटर।
नहि ज्यादा छै। पेंतालिस पर जाय छै पेंतालिस पचास।
अच्छा अच्छा हँ तऽ ने अन्दर है गाँव।
नहि ओतऽसँ तऽ नॉर्मल दरभङ्गासँ पैंतालिस पचास बिरोल।
हँ।
हू।
मधुबनी में रास्ता सब तऽ बढ़ियां रोड सब बनि गेलै आब।
हँ रोड सब तऽ आब सही छै एखन। हुं
और इम्हर अहां के देखय में आबि रहल ये। कि जे अपना सब
पेमेन्ट
जे
कार्या पेमेन्ट कार्या पेमेन्ट कनि आइ पेमेंट आयल हें कि?
हँ एखन प्रोसेसिंगमे छै एकटा पेमेन्ट।
अच्छा
आब एखन जे आइ से जे कालि से आइ से जे टास्क हेतै ओकर नवका एतै जहिया एतै। तखन एकटा पेमेंट छै। ओ अपडेट भऽ गेल छै। पोर्टल पर
अच्छा।
हँ एहिमे एप के बारे मे जादा बात नहि करबाक छै। बाद मे अहां कोनो टॉपिक पर अहाँ बात कऽ सकैत छी। जेना अपन के अं रीति रिवाज आओर संस्कृति। भाषा आओर रोजगार त मिथिलाके क्षेत्रमे जे अहाँके इम्हर बदलै तऽ संस्कृतिमे कि अहाँके अथी ये? जे अपन सबके संस्कृति जे छलए पहिले जकाँ आर एखन केहन छै, एहि समय मे सुनबामे अबैत हैत कि पहिले एनामे कोनो काज होइ छलैएा आब एखन एना होइ छै।
हूँ। पहिलेके जेना भोजेसभ लए लिअ, एखुनका भोज लए लिअ। ओ तऽ फर्क छै।
हूँ।
पहिले गाँवमे समाजिक, समाजिक आदमी जेना काम होइ। अपने गाँवमे दस गो आदमी मिल कऽ भोजन बनबै सभचीज करै।
हँ चूल्हा बना कऽ एहि पर अब सभ आदमी मिल कऽ भोजन केलक। सब बनेलक आ ताहिके बाद फेर ओ निचा में बैसके सब अपन खेलक। आब तऽ अपन अं-गौवां सब निश्चिंत आर घरबैयो निश्चिंत। हलवाई ठीक
तै के प्रेम
केलक। हूँ
आब तऽ कोनो रहिए नहि गेलै। आब तऽ सब खाइ ले सीधे पहुँचल।
अहां
आ लोक जाइयो की करतै आदमी।
हलवाइ करै छै सबकुछ। आँ हूं-हूं हलवाइ करै छै आर ओहिमे ओहुमें तरीका आइ भऽ गेलैया केयटा। जेकि अहाँ पहिले जे ब-बनै छलैए म-म-अं-मेनू मे। आब एखुनका जे बनै छै। आब एखन पूड़ियए सब्जी चलै छै। पहिले चूड़ा-दही, दालि-भात अं होय छेलैया। आब तऽ चूड़ा-दही खेनाइए बे भोजे आदमी चूड़ा दही नहि खाइ छै। पूरी सब्जी या दालि भातके दाइलो भात कम नहि।
ओहेना।
हूँ।
मेन बात तऽ अब पूरा शुद्धो नहि रहि गेलै। दही सब तऽ सब डिब्बावला ई बला। अहूँ सब तरफ इ डिब्बाव वला दही सभ चलैया कि। अहूँ सब तरफ आब डिब्बा वला दही चलैया कि।
हँ, डिब्बे वला दही आबि गेलैया पहिले तऽ अपने से दूध लऽ कऽ दुधिया से दूध लऽ कऽ। आओर।
हूँ।
आब अखन उह सुधा के भऽ गेलैएा हूँ। तौला मे दऽ कऽ तौला के गरम कऽ कऽ। अखन तक पोराइ छलै हमरा उपनयन तक भेलै या ई सब। हँ मतलब अहाँके दू हजार इसवी तक।
चारि साल। तीन चारि सालसँ बदललै हन रोल डिब्बा पर एलै हन सब।
सुधा वला सब के परड़का देलकै या ओहिमे चीनी तीनी मिला दै छै की कऽ दय छै। ओ सब गांवलला आदमी सब कहै छै, कि वएह दूध आब ठीक छ रह दहक गाँवं देखायवला छै, स वएह दुख
हूँ।
से सब बदलि गेलय यह सममे
तऽ बिआहो दान सब कहलक नहि आब होटलेमे करब
हँ, होटले में खर्चाया वह शादी के हॉल जे होइ छै, बैंकट ओहिमे हुए ठीक क के ओहिमे अपन गार्डेन मे
लेकिन ओहिमे ओ वला फील नहि आबै छै, जे पहिले आबे मजाक हँसी मजाक सबचीज बरातीके सिनाइ ई करनाइ ओ करनाइ
आब देखियो अखन ककरो आब बरातीयो मे जाइ छै, तऽ बराती सब ककरो सब पता रहै छै लड़का की छै लड़का के लड़की के पापा के छै, लड़का के लड़की के भाय के छै चाचा के छै ने गाँंव मे के छै कोन गाँं के छै कोनो अथिए नहि प छै। ने सब फोटो उटो घिचेलक अपन खेलक पीलक भागल
स ने
ह फोटोएमे टाइम लगा दैत छै, आब तऽ बियाहोके समय कमे भऽ गेलैए। ई दू तीन घंटा जे फोटो जयमाला के सने लगै छै, लड़का के उठे नहि दै छै स्टेज पर से
मेन तऽ फोटो टाइम लै छै।
ह, आ पहिले टेंट वेंट सब रहे ने हमर सबके जे दीदी सबके विवाह भेल छै, तऽ हमसब कुसी उर्सी बर्तन वरतन तहऽ सभ दोसर दोसर अँगनासँ आनै छलियै भोज भातमे बर्तानो सभपर लिखने गेलहुँ कुर्सी टेबल अ अथी सब पर्दा उर्दा ई सब टेबल क्लॉथ ई सब अबै छलेय सौंसे सब सबके अंगना अंगना से कुर्सी सब हँ लगै छलै। आब अखन टेंट वेंट सब भऽ गेलै या सब कुछ मत लब रेडीमेड अ जुग भेल आ सभकिछु भेटैया तऽ आब अहाँके विवाहमे भऽ गेला ठेकेदारियो शुरू भऽ गेल आ उ विवाह से लऽ कऽ श्राद्ध तकके। अहाँ के भोज ओजके ठेका लेत सबकुछ के अहाँ सिर्फ अहाँके बता दियऔ एस्टीमेट बता देत और पैसा बता देत। ओ अहाँ पेमेंट करियो अहा के जते भोज खुआब के जते एस्टीमेट ये से सब ये अहाँके बढ़ियां से खुआ तुआ कऽ ओ ठेकेदार के रूप मे ओ जते आदमी खटेते अपन कते आदमी लगेते ओ अपन कऽ देत।
उएह मैरेजे हॉल सबवला जे ब्यूरे सबवला लै छै उएह काज करै छै की।
काज करै छै आब गाँवो मे सह भऽ रहल छै।
ओहो मे तऽ अहाँ के कैह देत अहां कते प्लेट लेबय प्लेट के हिसाब ब स लिया आ प्लेट मे आहाँके जते खायइ के यऽ ओतेक खाउ।
हँ।
बाद बाकी अहाँ प्लेटके हिसाब से एक प्लेटके छ, सात सा आठ सा जय हिसाबके प्लेट रहैत।
हु।
नॉनवेजवला रहल तखन हजारो बारह सा गेल।
हु हु हु सएह सब छै। समस्या अते छै।
हेलो ऑफिस मे छी कनी डिस्टर्बेंट भऽ गेल हेलो। हुं। तऽ सएह सभ छैय आब ओकरा सभके आब की करबै। और बिद्धो व्यवहार में अहाँके बियाह आ दान मे धोती कुर्ता छोड़ कऽ आब सब अथि सब पहिरे लगले। मतलब सबकुछ मे आबि गेलै रहन सहन पहिराव रवा विध व्यवहार सब कुछ में चेंज आल जाइ छैय। हु। अथी लिखाइत छलैया पहिले गोत्र मिलान भऽ कऽ फेरो कथी कहैत छैय ओकरा से लिखाइ छलैया, उम्म। ह्म्म हमरा सबके सौराठ साभा गाछी मे लिखाइ छैय। लड़का लड़की के पक्षसँ सेहोसँभ आब एखन नहि होइ छैय। से सब छैय समस्या।
हु हु।
ओहि लेल हमहुँ सब काज कऽ रहल छी और इम्हर अखन जनगणना भऽ रहल छलै या ओहिमे सब हिन्दी दऽ रहल छैय।
हुँ उ हुँ
हिन्दी मातृभाषा अहाँके जतय रहैत छैय ओतुका मातृभाषा लिखियौ मैथिली लिखियौ। आ बहिन कहैत छैय कि मैथिल लिखब तऽ हमरा कुनु काज मे नै त प्रयास
मातृभाषा मतलब भेलै मैसँ की अहाँ भाषा सिखने छीय से कहियौ।
हाँ से कहियौ। मैथिली लिखथिन नहि तऽ दोसर दिमाग लगबै थिन कि हम मैथिली लिखबै। तऽ हमरा सरकारके कुनो योजना नहि भेटत। किछ नै आदमी एकटा आदमी गाँंव मे पढ़ा दै छैय वएह भ गेल। सोर
उएह मे।
मैथिली लिखतै तऽ ओहिसँ बुझे बुझेते ने एते आदमी छैय। छैथ मैथिली बाजावाला मैथिली अथी करैवला। छै सब छैय। हुँ। बाद बकी भोज के प्रचलन ज्यादा यै भोज आब बहुत सब काजो तिहार होइ छैय मुड़न, उपनयन। त आदमी अपन भोज खेलैत जे गाँम पर छथि। आ चौक पर गप मारलैत बस।
इहो सब लेकिन गाँवके एगो नीके बात छैय एहि सब गाँवमे ठीके लागै छैय हमस तऽ। गाँव गेलहुँ तऽ नीक जना पहिले बूढ़ आदमी सबके गप उतनेमे ज मजा आइल।
हाँ बूढ़ आदमी सब के ठीक छैन बाद बाकि।
आ जते हुनका सब में एखनो प्रेम छैय।
हाँ ओ सब। ओ सब हुनका सबके कहानी सुनल बैस जेबै तऽ फेर अहाँके दिन केन बित जेते पते नहि चलत। सेसे पुरनका जमानाह कहानी पहलवानी से लऽक अभी तक। जैसे ओ सब ओ सब आदमियो छलखिन है पूरा
हम्म जेना ओसभ अपना मजाक कए लै छथिन ओना जे एखन कियो करै।
अरे माइर भऽ जेतै ह माइर भ जेतै। ओना ओसब। सएह सब छै गाम के बाते किछ अलग छै ओत तऽ भुखलो रहू तऽ अहाँके यदि गाछिए मे निकल जैब त अहाँ पेट भैर जायत। कते चीज सब छै खायवाला आराम स कतहु अहाँ कतहु दिन मे निकलि जाउ। आटक ब बेसल छी कतै किछ कोनो चीज के टेंशन नै रहै छै। अब हमहूँ अगला महीना मे गाम जायब चाइर पांच दिन के टिकट अपडाउन के टिकट करके अछि। ह हमहूँ जैब आब पाँन छ दिन अगला महिनामे। तके बाद।
ह
सएह सब छै हम तऽ इएह कहबै अपन भाषा के बचा क राखु आर सब आद आदमी जते नवयुवक। पर जादा ध्यान देब पड़ते अपन जे संस्कृति य सभ्यता य ओकर हिसाब।